हेलो
हँ की समाचार
गोर लगै छी
हँ सोहागवती पुत्रवती धनवती रहु जुरेहलहु की समाचार
ठीक छै अपन
हमरो बढ़िआँ अइ ठीक अइ
भऽ गेलै खाना पीना
हँ खेलहुँ पिलहुँ सभ किछु भऽ गेल आ बैसले छी अहाँके भऽ किछो नहि करैत छी एखन बैसले छलहुँ हेँ एखने खाना खेलहुँ हेँ आराम करै छलौं खेलहुँ हें बैगन अदौड़ीक के सब्जी खेलौ हें भात खेलहुं हें रोटी
भाटा सब्जी नीक लागैए से
हँ ठीक लागेयै लेकिन भाटा पता नहि पुरनगर गाछ के छलै की की से ओ भाँटा तीत लागै छलै हल्का
तीत लो पुरना गाछ के भाटा हैत
ह आबीयो छलै एहिमे खूब
नवका गाछके भाटा बड नीक हैत आब एखन तऽ की हेतै एखन नबका भाटाक के गाछ सब रोपबे करत तहन ने अहाँके दु दुर्गा पूजासँ पहिलेसँ गोटपा भेटय लगैया तऽ ओवला भाँटा सुअदगर हयत आ पुरना घाट जकां अहाँके ओ तित भेत केहनो रहत सीजनो पर तऽ ओ कनी तित हेबेटा करत
ह तऽ पूजा हँ पुरना गाछ के छले की की ताहि दुआरे ओ मतलब हल्का
तित हँ हँ भऽ जाइ छै
खेलहु केनातो तऽ उएह आराम
हमरो छी उएह अछि काल्हिखनि उएह ददिया साउसके बरखी अछि तऽ उएहसभ हेत तऽ कहलखिन हेँ जे बरखीमे अपन सभ आदमी फेर कार्म तार्म हेतै बुझलियै तऽ सभटा करऽ पड़ै छै हँ काल्हि खनी छियै
क‌एम बरखी छै
अहाँके बहुत साल भऽ गेलनि लगभग चौदहो पन्द्रह साल भऽ गेलनि ओतेक दिन पाँचो बेटा एक मे करै छलनि हेँ आ ए बेर कहे जाय गेलखिन हे की जे अ बेर हँ एहि बेर कहलखिन है सब अपने अपने कऽ ले अलगे अलगे अलगे क ले किया तऽ जकरा अपन जते सर कुटुम्ब हेतै लोक सब हेतै तकरा हित प्रीत सबसँ करतै ओकरा रहत
अपन हँ जकरा जकरा अपन अपन रिश्तेदार सभके बजा कऽ अपन
हँ तऽ किया हमरा ददिया साउसके माछ बड्ड नीक लगैत छै छलनि हेँ तऽ कहलखिन उएह माछ हँ माछ भात पाच छओ रंगके तरकारी तरुआ
गाँवमे तऽ इएह खाने पीना के तऽ छै सचार लोग के ब्राह्मण भोजन मे लगे छनि पहिले कियाकि ब्राह्मण भोज ब्राह्मण भोजन मे बौआ ब्राह्मण भोजनमे तऽ पहिले दाले भात सब्जी एहिसभ दै छै तहिके बाद ओ
ताहिके बाद माछ पहिले भात दालि कहलखिन हे पाँच रंग के छओ रंग के तरकारी ओहिके बादमे खमहरुआ तरुआ केरा तरुआ अल्लू तरुआ भाँटा तरुआ परोड़ के तरुआ
होइ छै मतलब ब्राह्मण देखियौ आदमी के जीता जन्दगी जे होइ छै से तऽ हो क छै लेकिन जहन आदमी चलि जाइ छै तऽ ओएह सभ होइ छै जे इएह सब केला से पितर खुश होइ छथिन जेहन कर्म करियऔ तेहन खुश होइ छथिन
कहबियो छै कहे दाय सब फकरा बंस भराए बढ़ै पितरके भागी
ह बुआ से तऽ छैहे देवता से ऊपर छ थिन पितर जे जे छथिन ताहिस ऊपर छथिन पितर पितर खुश तऽ देवतो खुश छै
कहबियो छै कहै दाइ देब आ ताहिके बाद पितर देवताके बाद पितरे पूजल जाइ छथिन तऽ जेहन पितरके खुश राखब तेहन खुश तहन दुनियाँ खुश
कर्म सबसँ खुश रहै छथिन पितर जेहन कर्म क्रिया करियो नीकसँ तेहन खुश रहै छथिन
तेहन पितरो खुश आर हुनकर पितरके जे परिवार भेलनि ओहो
ओहो खुश हँ ओह‌एमे भूल चुक भय जय छथिन कुछो तऽ परेशान क दै छथिन से तऽ नहियए करै छै तहन वएहमे गलती वएह माफ करै छथिन की कऽ सकैत छियै उएह सब ये ओर सब ठीके यय अहाँ की खेलहुं हें
हम खेलहुँ हेँ अहाँके अथीके की कड़ी बनेने छलए अथी कचरीवला
अच्छा
कचरी अहाँके दऽ कऽ हँ ओहिमे दहीवला बनेने छलए
अच्छा कचरी ओहिमे दऽ कऽ हँ ओहिमे जे दियौ पकौड़ा दियौ कचरी दियौ जे दियौ अपन ज
कहलकै की जे माँके कचरी दऽ दियै हम कहलियै दऽ दिये दऽ त किया तऽ अहाँ के अथी में देय छै कनी खाय वला सोडा तहने नीक होय छै कौड़ी कहलियै गोटा एक बेर नहि सी देे तऽ छलए बहुत दिनका छलए
तऽ से तऽ सोडा कतबो दिनका रहत तऽ सोडा नहि खराब होइत छै
तहि दुआरे नहि देलियै कहलियै बहुत दिनके तीन चारि सालके छै
अच्छा हँ तऽ भऽ सकै नहिए खाउ नीक खाय तऽ लोक नीके नहि रहैत छै एते साल के चीज छै की पता स्पाायरे भ गेल होय नीक केेलहु भने नहि देेलहुँ
दही सोडा कचरीय बला बना लय आ इम्हर पनीर के भुजिया किया तऽ हिनका अहाँ नन्दोस के नहि नीक लगे छै छैन ओ करी ती वला किछो तऽ हुनक हुनकाले पनीर के भुजिया बनेने छै छलैया अपनासभ लए अल्लू भुजिया बनेने छलै
कड़ी पर ओ करी भुजिया मेमे नीक लगै छै कचरी भुजियो करी बुझियो जे ओ नीक लगैत अल्लु बुझिया
खेलाक बाद बच्चा लऽ अल्लू तैर देने छलैया तऽ ओसभ बनेने छलए तऽ उएह सभ खेलहुॅँ हेँ आ खा कऽ कहलियै कनि देखियनि बहुत दिनसँ बात नहि भेले भौजाय भौजीसँ ह जे कनि भौजीसँ बात कऽ लैत छी
हँ सब इएह फोने पर तऽ आब आइ काल्हि सभटा भऽ जाय छै कुशल समाचार आदमी
हँ आ देखियौ एक दूसराके देखय लए लोकके अन्दर रहै छै तऽ अलग रहै छै आ फोन पर बात करे में आ देख में बड अंतर रहेय
अंतर तऽ छै लेकिन लोग बुझि जाइ छै कुशल समाचार तब मन के शान्त भेट जाय छै आदमी के
समाचार ई छै लोकके कोनो चीज रहल तऽ लोक जल्दी बुझि गेल पहिने चिटठ्ठीसभ छलैएया तऽ चिट्ठी लिखि कऽ दैत छलैए तऽ पहुँचैत पहुँचैत कए दिने पहुँचैत छलए आ आब तुरत
कस
सबटा जहाँ फेसबुक खोलू ई पूरा दुनिया देख
नहि तऽ पहिले जे लोक जन्मदिन मनबैत छलए तऽ लोक बुझैत छलैए बिसर जाइत छलै फलना के जन्मदिन कहिया छै आब आब मोबाइल सभटा बता दै छै जे ककर की कहिया छै सबटा बता दै छै तैंया आब सबटा जमाना अलग भऽ गेलै ने बात चाहे गाँंव मे रही य बाहर में रही सबटा अलग भए गेले आ ओहि हिसाब से लोककेँ चलऽ पड़ै छै
हँ हँ तऽ सएह सब छै तऽ की करतै आदमी
बौआ सब छथि बढ़िआँ
हँ बौओ सभ ठीक अछि कहलियनि हन ननैदोेके जे आबि जाउ बुढ़िआ माँके बरखी अछि तऽ आबि जाउ तऽ अपन रहब तऽ कहै छलखिन जे भौजी एखन तऽ एयबे केलहुँ हँ हम कहलियै तयो चल आउ फेर अहाँ के दू ये चार दिन गाम गमेमे मधुबनीमे रहैत छथि
अच्छा पहिने बाहर छलैथ हेँ ने आबि गेलैथ
हँ आयल छलखिन हँ आ चलि गेलखिन परं गामे एयलखिन
अच्छा गाँमे एलखिन
हँ तऽ हुनको कहलियै ने हे तऽ अपन कहलखिन हे जे देखे छियै कहले आउ तऽ लगले अहा के बाबा के बरखियो छै
बौआ करऽवलाक के होइत छै ने नहि तऽ आब तऽ देखै छियै पाँच साल कऽ दै छै आ लोक छोड़ि दै छै कतेक एहन आ करवला बूढ़ो बूढ़ तक करैया बूढ़ो बुढ़
जा तऽ कहै छै किए कहै छै हे चल भाइ केओ कुलमे नहि छऽ जे करतऽ
जते ब्राह्मण खेलैथ ओते बढ़िआं ओतेक खुश
छै हे हमरा गाममे सासुरमे एकटा आदमी छलखिन एकटा बुझलियै तऽ हुनका छलेन दोर दियाद गाममे चलले तन बैसि गेलखिन अहाँके सासुरेमे तऽ हमरे सासुरमे रहलखिन ओ जे मरलखिन हँ घर जमैया भऽ कऽ हुनका बुझियौ दु टा बेटा आ सब आ कहलकै जात कालतै अपन ओकरा खूनके रिश्ता नहि छै तऽ कोना हेतै
तऽ सासुरमे कए भैं छलखिन से नहि मतलब घर जमाइए भऽ गेलखिन लेकिन सासुरमे नहि छलनि हेँ आरो केओ
छलै ने हेँ ग सासुरमे नहि छल हेतन आ चाहे कतहु दर्द दियाद हेतइन
अच्छ अही गाँंव के बेटी की छथिन अहीं गाँवमे बैस गेल छथिन अच्छा हँ भऽज कतेक भऽ जाइ छै
तऽ बेटी माय बैसा लेलकै बेटीके
पहिले तऽ बेसी होइत छलए ई चीज बौआ आब तऽ कम भऽ गेल आब तऽ
जे मरलखिन हुनकर से अहाँके कहल के ओ हॅं अहा के जे कुलखानदान मे नै छै कुलखानदान के केओ एतन आ उतरी हँ सासुर के तरफसँ
तऽ हुनकर अपन बौआ नहि छलेन है हुनकर अपन बाल बच्चा नहि छलखिन
छलेन है अपन बाल बच्चा छलेन हेँ ताहिसँ की छलेन है न त नाति तऽ नहि तऽ नातिनसँ उधार नहि होइतत नहि न तऽ नातिन न तऽ न त नातिन से नहि ने उधार हो
नहि नहि अपन बेटा रहितनि तहन तऽ भाय नहियो
तहन तऽ कोनो बाते नहि छलनि है तहन कहलकै जे किओ नहि किओ हेत तै तऽ तखन एतै तखने ओ जे उतरी बदलि कऽ ओकरा देतै तखने पैठ हेतै
हँ नहि तऽ दौड़ दियाद कऽ सकैया बेट टा अपन कऽ सकैत छथि लेकिन नाति नातिनके नहि पैठ होइत छै बेटी के केला से नै पैठ होइ छै हँ दौड़ दियाद कऽ सकैया फेर नहि जकरा बेटा छै तकरा दौड़ दियाद
हँ ह कऽ सकै छै तहि दुआरे कहे छै जे सब चीज रहे छै आ सब सुख न होइ छै
नहि होइ छै आओर कि छैहे कि सएह सब तऽ छै
आ हमरा ददिया साउसके तऽ बुझियौ पन्द्रहो सालसँ बेसी भऽ गेली
अच्छा हँ छनि पाँचटा बेटा छनि तऽ कियो नहि कियो तऽ करबे करथिन
हँ ऐ बेर दौ ददिया ससुर के बुझियौ जे श्राद्ध लगा कऽ तेसर रहतनि
अच्छा तेसरे छनि हुनकर कहिया होइ छनि
हुनको हेतेन अहाँके उएह पाँच दस दिनका बाद
अच्छा पाँचे दस दिन के बाद पहिने ददिेया साऊस गेल छथि ओहिके बाद गेल छथि ससुर
हँ हँ द दिआ ससुर हँ ददिआ ससुर तऽ अहाँके एक सौआठ बरख भऽ कऽ मरलखिन
ओते दिन के जिबैए आब आबक लोक तऽ देखै छि पचास साठिमे जीब जाइए वएह बहुत बड़का भागके बात छै आ ओसभ तऽ बड्ड बूढ़ भऽ क मरल हेता
बड्ड बूढ
हँ तऽ गाँव घर के खान पीन के छलखिन ने गाँव घर के
ना के कह छै हुनका सभके सीहीए एखनो धरि ओसभ फुल्लहिए थारीमे खाइत छलखिन हेँ
तो वएह बात य ने ओ हुनकर सभके गाँव घरके खेनाइ नियम एखनो छलनि हें
फुलही गिलास फुलही अहाँके बट्टा फुल्ही बाटी सभटा हुनका राइते टाटा ओहीमे खाइ छलखिन ह
आब तऽ देखै छियै लोक प्लास्टिकमे खाइया
अह दूध आ दूध जे अय से कहियओ छाली निकालल दूध नहि खेलखिन कहियो दूध तुरत हँ दूध औटाइ आ ओ खाथिन
पसंन्दे न छै आबक बाल बच्चा के दूधे नहि पसन्द छै
नहि नहि सभटा कलजुग छै ने
सबटा कलयुग ये आब बाल बच्चा के दूध दियौ तऽ नहि नीक लगैया नहि ई चीज सब खायब तऽ वएह चीज होइ छै तऽ सबटा बदलि गेले गाँव घर के
आ पहिले जे छलैया सबटा चामिन छलै एखनो हमरा सब ओतय चारि टा महिष लगै गैआ आ बुझियो चारि दियादनी छियै नहि हमरा सबके एखनो हमरा सभके सासुरमे बड्ड महीस सभ रखने खुट्टा पर जे मोल लऽ कऽ खायब ओ पैकेिट वाला दूध खायब
हँ आओर कओ ओते जे देखियौ भात रोटी तऽ फेकाइते छै
हँ
आ ओहिसँ नीक जे मालजालके लोक खुएलक किछु बनाइए कऽ खुआ देलक अन्न पानि तऽ होइते छै